ह
हेलो
हँ नमस्कार मित्र
नमस्कार दोस्त
आइ हमरा तोरत संग भारतीय क्रिकेट इतिहास वर्तमान आ भविष्य पर विस्तार सँ गप करल के बहुत इच्छा भऽ रहल अछि मित्र कारण क्रिकेट आब केवल खेल नहि रहल बल्कि करोड़ो भारतीय भावना गर्व आ पहचान बनि गेल अछि मित्र
नमस्कार तोहर बात बिलकुल सही अछि भारत में बच्चासभ लै क बूढ़ धरि क्रिकेटक प्रति एहन प्रेम देखल जाइत अछि जे हर गाम शहर इसकुल आ मैदानमे लोकसभ अपन अपन सपना कि्रिकेटके माध्यमसँ पूरा करैत चाहैत छथि
बिलकुल भारतीय क्रिकेटक शुरुआत बहुत वर्ष पहिले भेल छल मुदा धीरे धीरे मेनतक अनुशासन अ अभ्यास आ उत्कृष्ट प्रदर्शनक कारण भारतीय टीम पूरा दुनिया में अपन अलग पहचान बनाब मे सफल भे अछि
भारतमे विश्व कप जीतकेे पूरा दुनिआके चौका देने छल आ ओहि ऐतिहासिक जीतने सँ देशक लाखो युवा क्रिकेटक खेलबाक लेल प्रतिति भेलाह आ भारतीय क्रिकेटक नया युगक शुरुआत भेल
बिलकुल बिलकुल ओहि समय से भारतीय क्रिकेट लगातार आगा बढ़ैत गेल नव नव प्रतिभाक सेेलिया खिलाड़ी सामने आबैत रहला जहिस टीमक प्रदर्शन प्रत्येक रूपमे मजबूत होय गेल आब विश्व स्तर पर सम्मान बढ़ैत गेल
भारतीय क्रिकेट में महान बल्लेबाज तेज गेदबाज स्पिनर आ ऑलराउं्डर सभ अपन उत्कृष्ट प्रदर्शन दिशक नाम रौशन कयने छथि जाहिसँ पूरा विश्व भारतीय टीमक सम्मान करैत अछि
बिलकुल जखन भारतीय टीम मैदान मे उतरे अछि तखन करोरो प्रशासन अपन सबपटा काज छोड़िक के पूरा उत्साह विश्व आ उम्मीदक संग मेच देखैत छथि आ टीमक जीती कामना करैत छथि
क्रिकेट केवल मनोरञ्जन नहि बल्कि अनुशासन धैर्य टीम वर्क नेतृत्व क्षमता आ कठिन परिश्रमक महत्व सेहो सिखबैत अछि जे जीवनक प्रत्येक क्षेत्रमे बहुत उपयोगी होइत अछि
बिलकुल भारतीय क्रि क्रिकेट बोर्ड दुनियाक सबसे मजबूत क्रिकेटर संस्था मे एक एकल मानवजायात अछिथ जे खिलड़ी विकास करेलू प्रतियोगिता आ अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन मे महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता संग नव खेलाड़ी सबके अपन प्रतिभा देखाबय अवसर भेटैत अछि जाहि सँ भविष्यमे राष्ट्रीय टीमक लेल योग्य खिलाड़ी तैयार होइत छथि
बिलकुल आधुनिक समय मे फिटनेस वैज्ञानिक प्रशिक्षण पोषण आर मानसिक मजबूती पर विशेष ध्यान देलत जाइत अछि जाहि से खेलड़ी प्रदर्शन लगातार तार बनल जा रहल अछि
महिला भारतीय क्रिकेट टीम सेहो उत्कृष्ट प्रदर्शन कऽ रहल छथि आ देसक बेटी सब अपन मेहनत आ प्रतिभाषा विश्व स्तरपर भारतक गौरव बढ़ा रहल छथिन
बिलकुल भारत में आयोजित विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगित दुनिया भरि खिलाड़ी एक मञच पर अनेैत अछि जहि से अनुभव प्रतिस्त आ खेलक गुणवत्ता लगातार बढ़ैत जाइत अछि
तमे जीत कहाँ हर दुनू होइ ती मुदा सचा खिलाड़ी गलतीसँ सीखैत छथि आ आ
बिलकुल अ क्रिकेट मे जीत हार दुनू होइत अ म तऽ स्वच्चा खिलड़ी सद अपन गतीसँ शख सही कहलू दर्शनक सब के सेहो सदिखन खिलाड़ी के सामना करबाक चाही कारण मैदान पर उतरबाक लेल बहुत मेहनतक त्याग आ समाधानक समर्पणक अवस्था होइत अछि
भारतीय क्रिकेटमे तकनीकक उपयोग सेहो बहुत बढ़ी गेल अछि अधिक निष्प छै सेटीका विश्वसनीय बढ़ल अछि
बिलकुल यवा पीढ़ी यादी नियमित अभ्यास सही मार्गदर्शन आ सकारात्मक सोच राखत तऽ निश्चित रूप से भविष्यमे भारतीय आरो महान क्रिकेटर भेटत
स्कूल कॉलेज आ खेल अदमी सममे क्रिकेटक बेहतर सुविधा उपलब्ध कर ग्रामीण क्षेत्र प्रतिभाशी सेहो दुनिया सामने आबि सकैत अछि
बिलकुल भारतीय क्रिकेटर सबसे पैघ टीम भावना अछि कारण प्रत्येक खिलाड़ी अपन व्यक्तिगत उपलब्धिया बेसी देशक जीति लेल खेलत छथि
कठिन परिस्थिति दबा आ चुनौती समय मे शान्त रही कई शहीद निर्णय लेल एक सफल क्रिकेटरक सबसँ पैघ विशेषता मानल जाइत अछि
बिलकुल हमरा विश्वास अछि जे भारतीय क्रिकेटर भविष्यमे आरो सफलता शिखर छुएता आओर विश्व क्रिकेट मे अपन प्रभभुत लगातार कायम करल
भारतक लाखो बच्च बच्चा अपन प्रेरणासँ मेहनत क रहल छथि आ एक इन्र्राष्ट्रीय टीम मे खेलकै देशक नाम रोशन करबाक सपना देखैत छथि
बिलकुल हमरा सबके क्रिकेटे मे केवल मनोरंजन नहि बल्कि अनुशासन एकता परिसरम इमानदारी आ राष्ट्र प्रेमक प्रतिक मानबाक चाही
जहाँ सरकार प्रशिक्षक अभिभावक आ समाज मिलिक युवा खेलाड़ी के उचित सहयोग देत तऽ भारतीय क्रिकेटर भविष्य आरो उज्ज्वल
बिलकुल आयक बातचीत स्पष्ट भए गेल जे भारतीय क्रिकेट केवल एक खेल नहि बल्कि देशक गौरव कर लोकक भावना ओ न नव पीढ़ी प्रेरना आ भारतक बेस पहचान आ मजबूत आधार बनी चुनत अछि
तोड़ा की लागैत अछि जब भारतीय क्रिकटक टीमक सपत प्रतिभा कारण भीड़ी कि एकर भछा प्रशिक्षक स योगी स्टा फिटनेस अपू प्रबन्धकौतिक योगदान छी
बिलकुल हमरा तऽ पूरा विश्वास अछि जे कोनो ीम केवल उतकृष् खिलड़ी सफल नहि बनैत अछि बल्कि प्रशिक्षण चयनकर्ता फजिशियन विशेषकर आ प्रत्येक सहयोगी कठिन परिश्रम टीम लगातार आगे बढ़ैत अछि
भारतीय क्रिकेटमे प्रतिस्पर्धा एतेक बेसी अछि जे खेलाड़ी राष्ट्रीय टीम मे स्थान बनायब लगातार मेहनत अनुशासन आ उत्कृष्ट प्रदर्शन करय पड़ैत अछि
बिलकुल जे खिलाड़ी कठिन परिस्थिति दबाव आ चुनौतीपूर्ण समय मे शान्त रहि अपन सर्वोच्च प्रदर्शन करैत छथि ओहि खिलड़ी सच्चा महान क्रिकेटर बनल जाइत अछि
भारतीय युवा खेलाड़ी सब आब केवल देश ही नहि बलकि विदेश में सेहो अपन उत्कृष्ट प्रदर्शनसँ विदेश में सेहो अपन उत्कृष्ट प्रदर्शन सेबाक ध्यान आकर्षित कऽ रहल अछि आ भारतक प्रतिष्ठ बढ़ा रहल छथि
बिलकुल जखन भारतीय टीम विदेशी मैदान पर कठिन परिस्थिति में जीत हासिल करैत अछि छी तखन प्रत्येक भरतीय गौरव सम्मान आ खुशी भरी जाइत छथि
क्रिकेट खेलमे शारीरिक फिटनेसक संग संग मानसिक मजबूती सेहो अत्यन्त आवश्यक अछि कारण प्रत्येक निर्णय पूरा मेचक परिणामक बदलि सकैत अछि
हँ बिलकुल हमर मानब अछि जे प्रत्येक युवा खेलाड़ी के सफलता प्राप्त करबाक लेल नियमित अभ्यस समय सही उद्योग आ अनुभवी प्रचिकित्सक मार्गदर्शन अवश्य लेबाक चाही
क्रिकेट केवल चौका छका मारब खेल नहि बल्कि रणनीति ढेरी समझदारी आ समय पर सही निर्णय ले अछि
बिलकुल भारतीय क्रिकेटक प्रशासन सब अपन टीमक हार मे निराश अवश्य होइ छथि मुदा अगली बार मैच मे फेरसँ पूरा उत्साह ओर विश्वास संग टीम क समर्थन करै छथि
एक सफल कप्तान सिदिखन अपन खिलाड़ी पर रखैत छथि आ कठिन समयमे सबके प्रेरित कै जीतक दिशा दिस लऽ जाइत छथि
बिलकुल भारतीय क्रिकेट मे समय समय पर एहन महान खिलाड़ी आब रहल छथि जे अपन प्रदर्शन व्यवहार आ नेतृत्व सब नव पीढ़ी लेल प्रेरणाक स्रोत बनल छथि
सभ पढ़ाइ संघ लेल सेहो संतुलन बनाए राखथ भविष्यमे ओ सभ विश्वक लेल उत्कृष्ट खिलाड़ी बनि सकैत छथि
बिलकुल क्रिकेट खेलबा शरीर स्वस्थ रखैत अछि आत्मविश्वास बढ़ैत अछि आओर टीम भावना विकसित होइत अछि आर नेतृत्व क्षमता सेहो मजबूत बनैत अछि
हमरा बहुत खुशी होइत अछि जखन भारतक राष्ट्रीय ध्वज जीतके बाद स्टेडियममे गर्व सँ फहरावत अछि आओ पूरा देश उत्सव मनबैत अछि
हरीश घबरावट के वजह से अपने गलती के सुधारित आगाँ बढ़बाक सफल खिलाड़ी के सबस पैघ पहचान मानल जायइत अछि
भारतीय क्रिकेटके भविष्य बहुत उज्ज्वल देखाइत अछि कारण प्रत्येक वर्ष अनेक प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी सामने आबि रहल छथि
बिलकुल सरकार खेल सं